हेलो
हँ
हिमांशु से भी बात करै रहिए हिमांशु करतीये रेहा हेलो तु हमरा लगेलिहन
तोरा कहाँ लगेलियौ गे हमरा तब न हमरा नंबर पर फोन आएल छै फोन करै के ओय चलते हिमांशु से हमरा नंबर देलकै इस नंबर पर करो हें हें ह ह
बोल लक या से कुछ नंबर देते हें आप को
हाँ हमरा ओहि नंबर देलकै आ तब भी इ नंबर देलकै हम ध्यान नहि देलिए नंबर जानल पहचानल छै फिर भी ट्राय मारलिए
दहीं कुछ मिनट बाद कुछ कौहचन चल आबै त चलि आबै पता छो एगो लड़का भी जुड़ल छै जे दु गो लड़का से बात केलिए
लड़को जुड़ल छै तोरो भये गेल छै थोड़ा हमरो भये गेल छै पता नहि क्वेश्चनो एते तोरा त आब क्वेश्चन नहियै एतो हमरा आए कहूँ आबै के होतै त एतेए
हरे क पता छौ टास्क के चक्कर मे अभी तक नहबै ला नहि गेलिए हन दिने स फोन पर भट भट कर रहलिए हन अभी तक मे दूये गो टास्क कम्प्लीट होले हन तीन गो हेय कम्प्लीट भेल आ दूगो होलेहन अभी
हँ हूँ सूतीय रह नै सुतलिए सर दर्द करै छे पढ़ाईबो न पढ़बो नै केलिए हन जीजी जी जे क्लास भेजलखिन ओ क्लासो नहि केलिए हन
ओ पर ध्यान दिहीं पढ़ैयै पर
हाँ पढ़ै सोचे छिय जल्दी जल्दी इ सब काम भ जेतै न तब उने पढ़बै
लगल रहै
कै लाय ई सब अपशब्द बात करै छिहीं ई पर ई पर अपशब्द बात करबिहीं रेकार्ड होइ छै
कब से लागल छे बाथरूम जायके छै उहि लाए क बोललियौ
हाँ ई सब अपशब्द बात नै बोलहीँ
गाली त नहिये देलिए
हूँ फिर भी बहुत गर्मी लागै छो इधर
नुनओ सुतल छै गोदी मे
ठीक छौ रखै छियौ देखै छियै ई पर तोरा पर क्वेश्चन नै एतो एक बार बनैने छिय न
हाँ -